हम ह न हलो? हलो?
हलो?
हा, जय झूलेलाल भेण।
जय झूलेलाल दीदी।
ॿियो, शा तां कयो पया?
बसि, तव्हांखे यादि ई पई कयां। अॼु लॻे पियो कि, अॼु मंगलवार हुयो। तव्हां ॿुधायो तव्हांजे हिते सुंदरकांड जो प्रोग्राम थींदो आं? पाठ थींदो आं? त? मां चयुम अॼु दीदीअ सां पुछी वेठांसि, ऐं अॼु चवनि था वॾो मंगल ॾींहुं आं। त मां चयुम पुछी वठा, दीदी जें हिते छा- छा थींदो आं? त पोइ असां बि हिते सोचऊं कुझु अॻिते वधाइण जे लाइ शहर खे, हन? त, उअई दीदी। पुछा पई तव्हांजे हिते छा- छा थींदो तव? हिन में सुंदरकांड में कीअं? कंदा तव प्रोग्राम?
भेण, असांजे हिते त सुंदरकांड में असां जीअं पाण में ई कंदा आहियूं। असां -असां ब्राह्मणनि खे न सॾु कराईंदा आहियूं। हूअं, कोई त ब्राह्मणनि खे बि सॾु कराए करे कंदो आ।
अच्छा- अच्छा इयें? जी।
या वरी कंहिंजी मंडलियु ईंदियूं आहिनि।
अच्छा, जी हा।
असां लेडीस- लेडीस पांण में कंदा आहियूं
जी।
सभिनि खां पहिरियों त हनुमान चालीसा पढ़िबो आ पो वरी राम स्तुति थींदी आ
जी दीदी, जी।
राम स्सुति चवंदाइनि ज़रूर कजे। त राम ईंदा हिनि भॻवान।
अच्छा, भॻवान पांण ईंदा हिनि, दर्शन ॾींदा हिनि? जी -जी बढ़िया! ॾाढो सुठो।
हा, तंहिंखां पो वरी सॼो रामायण जो पाठ कंदा आहियूं।
जी- अच्छा।
हा, तंहिंखां पो वरी आख़िरीअ में वरी हे जेका भॼन थींदा हिनि?
जी- हा। हे राम जा ई भॼन ॻाईंदा हूंदव न कि, ॿिया बि कोई भॼन गाईंदां आहियो?
पंज भॼन चवंदा हिनि ज़रूर ॻाइजनि त, सुठो थींदो आ।
अच्छा, न त मतिलबु कोई बि भॼन ॻाईंदा हूंदा न? माता जा थिया या भई कंहिंजा बि थिया कि, केवल राम भॻवान जा ई, अंउं हनुमान भॻवान जा ई कंदा आहियो?
न- न -न, जंहिंजा बि हुजनि व पर पर गिनतीअ जा पंज त ज़रूर कजनि।
जी -जी हा, उहो त पाठ कोई बि थिए तो त, चवनि ता न पंज कजनि भॼन हलनि त, सुठो पांण जी -जी बढ़िया।
करे सघो ता।
जी -हा।
पर, पंज खां घटि न कजो कॾहिं बि।
जी- जी-जी ज़रूर दीदी।
हा, वरी तंहिंखां पो वरी आख़िरीअ में वरी राम स्तुति थींदी आ।
अच्छा-अच्छा! त हिन जो कोई हिकु जींअ राम स्तुती जी, जो इह्यो किताब या कुछु ईंदो हूंदो न?
न-न अॼु अॼुकल्ह त हे गूगल में अथव, तहां अगरि राम स्तुति लिखंदव न गूगल में?
जी- जी हा, अच्छा- अच्छा।
अंउं, हुते त वरी हुननि खे यादि तनि, जेके ईंदियूं आहिनि। हा -हा -हा, हो वरी बचपन खां ई कंदियूं आहिनि।
अच्छा -अच्छा, जी- जी।
हा। अंउ, अगरि चवनि ता चवनि त अगरि तहां नथा करे पायो सुंदर कांड?
जी -हा।
छोकी हुनमें टाइम लॻंदो आ ॾेढु ॿ किलाक
हा, टाइम त चङो लॻंदो, वरी रामायण बि चओ ता, पढ़ंदा आहियंउं पाठ बि कयो वरी इहो सुंदर इन जो सुंदरकांड जो पाठ कयो त, इनमें त चॻो टाइम लॻंदो न?
हा-हा-हा भेण, हिन में टाइम त ॾाढो लॻी वेंदो आं।
हा ॿ कलाक त मां सम्झां ती, ज़रूर लॻंदा ई हूंदव? ॿिनि खां अढाई घ घटि त न लॻंदो हूंदोव न हन?
पो वरी अगरि तव्हां नथा करे सघो एॾो, त तां हर मंगल जो ई तव्हां घर में ॿि हलाए सघो ता, मोबाइल में अॼकल्ह हलंद था अॼ अॼुकल्ह त मोबाइल ॾाढो अॻिते वधी वियो आं।
हा-हा उहो त ॾाढो अॻिते वधी वियो आं। जी भेण हा।
चवंदा आहिनि कि न रामायण जे पाठ में मिठाई हुजे जेके लॾु जेके भॻवान खे वणंदा आहिनि, हे बूंदीअ जा या बेसण जा।
जी हा
हिकु उहो प्रशाद में हलायो।
जी
अंउ पान, पान चवंदा ऐंन।
पान हा मिठो पान ह न?
मिठो पान ज़रूर बजरंग बलीअ ते चवंदा ऐंन।
जी-जी, अच्छा जी, जी हा दीदी ॿियो?
की नारियल
अच्छा, नारियल ज़रूरी आं?
नारियल रखो त ॾाढो बढ़िया आहे चवंदा आहिनि, चवंदा आहिनि अगरि जीअं वॾो कुछु आहे ॻाल्हि या छा हुअं त अगर कोई हीअं ॻाल्हि हुजे, त बजरंग बलीअ ते चवंदा आहिनि, जेको सिंदूर न ईंदो आहे ऑरेंज वारो?
जी, जी हा-हा।
अंउ चमेलीअ जो तेल।
अच्छा
उहो रखिजे।
पो, उहो ईअं रखजे?
हा-हा बजरंग
असां त ॿुधो आं, जीअं बजरंग बलीअ खे पो उहो चोलो चढ़ाइबो आ उते मतलबु हुन सां तिलक सां? तेल अंउ तिलक सां, चोलो चढ़ाईंदा आहिनि माण्हू। मतलब उन्हनि खे बजरंग बलीअ खे, लेप कन्दा आहिनि यानि कि।
हा, हुन में वरी ई म म मतिलब लेडीस नथी छूई सघनि न? उहे वरी मर द ई कंदा आहिनि।
हा, सही ॻाल्हि हा इहा सही ॻाल्हि चंयव, जी।
अगरि जीअं असां लेडीस आहियूं त, असांखे वरी थोरणो सो छुअण में हो आं न।
जी-जी, हा, हा इहा ॻाल्हि सही चंयव।
त त तव्हां वरी पो हे चमेली जो तेल रखे करे अंउ, हे हिन में हे कयोसि, सिदूंर चाढ़ो।
जी, अच्छा
हा, चवंदा आहिनि, सुठो थींदो आं।
चाणु न?
हा-हा दॿिय सुधो। पैकेट ईंदा तव, पंजे-पंजे रुपये वारा बि। हा।
अचछा, अच्छा।
अंउ तुलसी माता खणी ईंदा आहिनि। उन में वरी न असांखां राम राम लिखिबो आं।
तुलसी माता कीअं?
जीअं हे पत्ता थींदा आहिनि न तुलसी माता जा।
जी हा हा, अच्छा तुलसी माता जा पत्ता खणी करे जी।
हा हा तुलसी माता पर शाम जो त पटबी न आहे।
न न उहो सुबुह जो ई पो यादि करे पटिणी पवंदी हूंदी न?
हा हा हा, उन ते, अंउ बेल पत पत्र ते भी बेल-पत्र थींदो आ न जेको शिव ते चढ़ाईंदो आ?
जी, जी हा, जी दीदी।
उन में बि तव्हां अगरि राम-राम लिखी करे चाढ़ंदव
जी।
त उहो बि ॾाढो बढ़िया थींदो आ।
अच्छा ईअं? हलो ॾाढो सुठो। सुठो आहे इहो त, बढ़िया आहे इहो त, तव्हां सुठो अॼु मूंखे ॿुधायो। हाणे ॾिसंदासीं असां बि हिते आहे बजरंग बलीअ जो, त सो -चयूं पिया भई कुछु कयूं भई, असां लेडीस मिली करे ई उहो ई लेडीस खे ई लॻे थो, मर्द त मथो टेके हलनि था पिया, ठीक आ। त हा मूंखे अॼु यादि आयो तव्हांजो त तंहिं करे मां चयुमि हाणे दीदीअ खे ॾिसांसि थी, फ़ोन थी मिलायां एतिरे में तव्हांजो फ़ोन अची वियो। त, इहो दिलि जी ॻाल्हि दिलि ते लॻी आं वञी करे, तॾहिं आयो आं इहो साम्हूं, न? जी जी बढ़िया थी इहो त।
तां न ॾाढो सुठो
हा, ॾाढो सुठो आ त बजरंग चवनि था न हिन कलयुग में बजरंग बली याने कि जीती जागती मूर्ति आ। यादि कंदव त उहो प्रकट था थी वञनि पंहिंजे रूप
हा, अंउ चवंदा आहिनि, चवंदा आहिनि जाते कि अगरि सुंदर कांड हलंदो आ, उते बजरंग बली हिकु हिकु सेकिड लाइ बि ज़रूरु ईंदो आहे ॾिसणु।
हा, हा जी हा, इहा त मां बि ॿुधी आहे ॻाल्हि, अंउ बजरंग बलीअ जी हिन टाइम त ॾाढी आखाण बि थिए थी पई जेको तेको ॼणु अॼु करे ई थो पियो सुंदरकांड जो पाठ, असांजे घर जे थोड़ा परते थींदो आ, लेकिन वरी उहो हिंदुस्तानी आहिनि। त वरी उन्हनि खां थोरो असांखे पुछण में उहो पियो लॻे। मां चयुम भेण आहे सिंधी, हिननि खां पुछ पुछंदमि त हे सुठे सां सही सां ॿुधाईंदियूं पाण, तॾहिं मां तव्हां खां पुछो। ह-ह-ह।
हा, न सुठो कयव न पाण, पाण इहो त बढ़िया थींदो आं, मां त घर में बि करायो आहे।
अच्छा, घर में करायो तव तां?
हा हा, मां घर में बि हिकु ॿ दफ़ो करायो आ।
बढ़िया, ॾाढो बढ़िया कम कयो तव्। त पोइ दीदी पोइ हुनननि खे? कुछु ॾियणो पवंदो तवि? जीअं करायो था हिनमें। भई, दीदी जनि ईंदी हूंदीूं करणा जेके भेनरियूं?
न-न, असां पाण में ई कयोसीं असां। अगर ब्राह्मण खे तव्हां केहखे सॾ कराईंदव न?
जी, हा!
त, उनखे ॾिबो आहे।
अच्छा! हे, जीअं लेडीस मिली करे कयो, अगरि घर में करायो कंहिं त, पोइ हुननखे कुझु न। मतलब
न-न, उन खे असां कुझु न ॾिनोसीं। बाक़ी जेको मंदर में चाढ़ूं था उहो? ऐं, घर में चाह बिस्कुट त, उहो त हले ई।
हां, उहो त कोई अचे थो त। परायो बि माण्हू अचे थो। त चाह बि कुझ त हले ई थो। उह त ज़रूरी हे आहे।
पर्रशाद में वरी चवंदा आहिनि की न कुझु कुझु बि। हाणे उहो तव्हांजे मथां अथव। तव्हां सम्बोसा था खारायो था। की न, नमकीन था खारायो या। अगरि कुझु बि न कंदोव। त उन में बि हु कोई चॉऊदो कुझु बि।
हां, उहो त हाणे कोई चए नथो। पर पाण खे बि ईअं सुठो नथो लॻे न। की माण्हू ईअं रूखे मुहुं वञे, असांजे घरां। त लॻंदो आहे। पोइ सुठे सां ई कयूं-कयूं था। त पोइ सुठे सां ई कजे। थोरो करे, वरी नालो बि छा कजे? न दी, हां बसि। उहोई, मां ॾाढो बढ़िया, इहो त तव्हां ॾाढो बढ़िया ॿुधायो मूंखे अॼु। मां इहो हाणे ध्यानु कंदमि हिन ते ज़रूर।
हां, हां-हां, बाक़ी पान जरूरु असांखे उते, पान वरी ज़रू करर बजरंगबली खे चाढ़े करे पर्रशाद में वरी ॾींदा बि आहिनि।
अच्छा-अच्छा! पान चाढ़े करे ॾींदा बि अथव।
हां-हां, खाइण लाइ, सभु ॼणा असां लेडीस पाण में।
जी।
उते ई वरी, पोइ उते ई ॾींदा आहिनि। पान ॾींदा आहिनि। कोई ॻुड़ चणो खणी ईंदो आहे। जेहिंकखे जीअं सम्झण में अचे। हां, हां-हां जंहिंखे सम्झण में अचे। हां, हां-हां, हां-हां फल बि चाढ़े अथस। सघूं
हां, न हां, उह त केलो त चवंदा आहिनि। ॾाढो हुनजो बजरंग बली जो माण्हू खे वणंदो आहे। बंदरनि खे बिॾ खाराईंदा आहिनि। साओ करे मंगलवार डी। त उहई, हां, चङो बढ़िया दी। ॾाढो सुठो ॿुधायो आहे। हाणे मां हिन ते ज़रूर ध्यानु कंदमि। ऐं तव्हां की, अगरि कॾहिं मुंहिंजे कंहिं ॻाल्हि जी पुछण जी हुजेव ज़रूरत त ज़रूर यादि कजो।
हां, हां-हां, भेण हां, ज़रूरु, पुछंदम, हां, चगो। जय झूलेलाल! भेण।